। हेलो।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
ह।
ह हँ त आर सब बताउ।
जैसे बात की वैसे ही बात करू।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
तब खाना उना भऽ गेल।
हँ भरा गेल।
कीसभ खयलहुँ।
रोटी सी खेलहु अपने की खेलियै।
रोटी से हम चावल सबजी।
अच्छा। हमरा मैथिली बढ़िआँसँ नहि आबै छै। हँ
मैथिली तऽ हम हँ। हम कह सिखने छलहुँ वहाँपे जहाँ घरपर रहै छलहुँ अभी यहाँ अयलहुँ तऽ यहौँका भाषा सीख लेलहुँ हन तऽ दुनू भाषा फेटि दै छौ
हँ कहाँ रहै छी अपने।
अभी हम फिलहालमे हम। मतलब बेगूसराय हमर जिला पराये लेकिन हमलोग के गांव सैदपुर है।
तऽ तरा मैथिलीए भाषा बोलल जाइ छै ने।
नहि ज जैसे जैसे अहाँ बज लेलियै बजलियै ने तनि देर पहिले। अपने केलकै ऐसे ही भाषा बोले जाय छे लेकिन हम ने पहिले मिथिला एने रहै छलियै। मिथिलाञ्चलमे है ने मधुबनी जिला। हमलोग के ने हमलोग के दादा ने वहाँ पे बस मत। बसल छथनि त वहाँ हँ पंडौल मे रहै छलियै ने पहिले तऽ यएह सब भष बजै छलियै। तब फिर वहाँके दू हजार तेरह से हमलोग यहाँ बेगूसराय आए है
अच्छा त अह तब से यही। कर छिय।
हँ तब त हम यहीं छी। हमर दादी अभियो। पण्डौलेमे रहै छिकै दादी सु ने मिल ल जाइ छी। दादी यहाँ आबे छै वहाँ हमरा घर। एगो रूम छै वहाँ रूम के। के देखते तऽ। त दिय वहाँ रहै छै अभी।
हँ। ह
तऽ अहाँ घूमय आर लए कऽ कोइ प्रोग्राम आर बनेलियै कि नहि।
नहि घुमय ल लेलऽ कहाँ जाइ छियै हम।
कहन जाइ छै।
अभी पढ़ा लिखा। घुमयमे कहाँ घुमय लए जाय।
ओ ने जैसे किी या।
कार्य आपे बताय है न कि य यात्रा के बारेमे बात करने के लि तऽ इसीलिए जैसेप एग्जाम देने जाे है त वहाँ भी तऽ घूम लेते हैं।
हँ वहाँं तऽ घूमबे करै छियै।
ओ।
हू
वहि कारा पे बता है एग्जाम के बारेमे बात। कर के लि खाना पीना। के बारे में बात करने के लिए। परिवार के बारेमे बात करनेके। के लिए।
हूम।
ह आओर दस मिनट कॉल तऽ अनिवार्य है बात करना।
हँ तब। अपने कहाँ घुमय ल अच्छा लागै छै।
अपनेके अपनेके तऽ अभी कहीँ गेल नहि छियै फिलहालमे लेकिन फिलहालमे अभी। बेगूसरायमे अभी। वहाँ परे है न कांवर झील। सुनलियै हन कि वहाँ बहुत अच्छा करि देलकै हन सजावट उजाव।
हँ कर देल रह हन अभी अच्छा आर यहा करे ल बकी। हमर तऽ बगलेमे हह तीन कमर चार किलोमीटर तऽह
ह तऽ अहाँके तऽ बढ़िआँ होतै नया सालमे घुमि आयब
नया सालमे बहुत भीड़ रहै हइ अदिना घुमि सकै छी ओहि दिना एतेक भीर रहै छै लोक मारमबार पड़ै छै
हँ आ
अदीना जाय क घूम ले छी
अ हँ जैसे की है न हमर अपन मधुबनी है ने मधुबनी जहा हम लोग जाे हैं तऽ उधरे जेबे ने अहा तहाँ उच्चैठ जगह मिलत उच्चैठ जगह पर ने दुर्गा जी के मूर्ति इ है ठीक हइ तब ओ अहाँ खिस्सा सुनै छियै जे ओ कालीजी कालीजी रहथिनक रहाअ जे कालीजीके कालिदास जे मुूँह करखा लगबै जाइ छै
बोलिये तऽ न आवाज आयले
काली जी ने काली जी जे भगवान छथिन हुनका ने कालिदास ने मुँह हुनकर खराब लगा देै छै तब ने काली जी प्रकट होइ छथिन कहै छथिन अ अरे मुूर्ख तू म मेे मुँह मे काला टीका के लगता है तब ओ बोलता है कि जे सब बोला है कि निशान देने के लि इसीलिए हमको कही न नह मिलल तऽ की करथि देवाल मे त बारिश से छुइ के करखा धुआ जात रहे इहे से अहाँ के मुंह में लगबे ल एलौ हेन तब ने सब जानत की हमे अहाँ के साँझ दिय ला एलहूँ तब कहली जी वरदान नहि दै छथिन वरदान दै छथिन जो आइ भरि रातिमे जेितना किताब तू छुलेबे ओ सारा विद्या तोरा याद हो जेतौ तब कालिदास हँ उच्चैठे मधुबनी हँ उच्चैठ मंन्दिर हइ वहाँ ब गएथे पूजा करने के लिए उच्चैठ जगह
हम तऽ खाली देवघर गेल छौर
हँ हम बहुत जगह गेल छौ ओथी हे कथि कहेते उगना बाबा नहि याए उगना बाबाे ह मिथिलाके विद्यापती बारेमे जानै छियै विद्यापति भगवान छथिन हँ ओ ह विद्यापति एगो विद्यापति छै आ एगो एगो इधर है कि याक उगना उगना बाबा ह ठीक हे तऽ विद्यापति जे है ने हमरो उगने बाबा बला भगवान छथिन हुआँ चलि गेलखिन गङ्गाजीके ढूँढैत ढूँढैत तेंसे वहाँपर गङ्गाज जी हुआं पहुँच गेल छथिन तऽ हुओं विद्यापति के मंदिर बनल छन आ भोला बाबा जैसेेक उगना बाला अहाँके हम खिस्सा सुनवे छो जे उगना बाबा रहथिनी ने विद्यापति विद्यापति उगना बाबा विद्यापति ने भोला बा के भक्त रहथिनी रे ठीक तऽ विद्यापति भोला बाे भकत रहथिन रेह आ उगना जे छथिन ने से भोला बाबा विद्यापति के विद्यापति कने ने नौकर खटल जाय छथिन काहे की ने पार्वती जी ने विद्यापति के खेत से ने तिल के फूल तोड़िके भोला बाबाके चढ़ा दै छै तऽ चढ़ा दै छै ने तऽ भोला बाबा कहै छथिन पार्वती से अहाँ त हमरा तिल के फूल चढ़ा देलियै तब हमरा कर्जा तोड़ ल तऽ जाइयए ने पड़ते नीचा तऽ कर्जे तोड़े खातिर ने विद्यापति ताँ उगना बाबा बनिके आबै छथिन उगना बनिकऽ नाम तऽ विद्यापति हुनका कहानै छथिन भोला बाबा उगना बनिके जे हमरा थोड़ा सा खाना पानी देबै काम देबे त विद्यापति के दया छै तऽ हुनका काम रहै छथिन हम जल लेने आ गंग जी जल बहुत दूर से आमे छ छै उगना बाबा जल विद्यापति के दै छै तऽ विद्याप पति उज्ज्वल से भला भ अभिषेक करै छै पूजा करै छै तब रोज रोज गंग जी ओ नजदीके से विदा उगना बाबा उगना जे रहै छै ओ नजदीके से जल ढार ले छै तब एक दिन कहै छथिन विद्यापति जे नजदीक तो जल कैसे ल एल हौ तऽ कहै छै कि नहि हम बहुत दूर से अनलियहेन एक दिन की करे छैे उगना बाबा के विद्यापतिक कलियेनि काम नहि करै छै तऽ हाथ जलाय द छै छथिन हँ द लागै छथि फेर दोसर दिन बने जल कहै छथिन आनय खातिर ल विद्यापति तऽ उगना उगना बाबाके तऽ ओ ने तुरन्त जल दए क चलि जाइ छथिन तऽ विद्यापतिके शंका होइ छै कि हमरा एतऽ जल्दी गंगा के जल कैसे द दे तै ई तऽ साधारण जल नहि छै गंगा जल छै तब उ
आ च
हमरा, हमरा ओरे नौकरी खट्टे अयलखिने तब भोला बाबा कैरके उगना बाबा अहाँ क हाथ कतते छिय उगना बाबा अहाँ कतते छिय बाला गाना भी छैय ऐसी करके गावैय छथिन उगना बाबा खोजैय छतनी उगना चलि जाय छथिन उगना बाबा के खोजिते खोजिते विद्यापति चलि जाइ छथिन ने विद्यापति मे खोजिते खोजिते उ थकि जाइ छथिन उगना पति तब कहै छथिन हे- गंगा माता तऽ हे भोला बाबा हमरा आबऽ आ तनि हमरा मुक्ति दए तऽ ओह गंगा उठिके आ चलि जाइ छथिन विद्यापति
हँ ई ई खिस्सा सुनने छो कि उगना आबे छै ओकर बाद वहीं पर रहै जाइन छ तऽ गंगााजी प्रकट होइ छथिन ओइजम एतने पता छै हमरा
छे ने वहाँ पे तऽ उनू उगना बाबा के पूजा होइ छ ने उहं भी विद्यापति के बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बनल छै छै भोला बाबा कम स कम तीनो सौ हुआ मूर्ति छिके तीनो सौ चार सौ हम जे पूजा करेले गेल छलियै त झोरा भर के फूल लए गेल छलियै सब फूल खतम भए गेले तीने चार कोई मे आ तब फिर वहां से खरीद खरीद के फूल खरीदलियै बड़का डोलू से दू डोलू जल भरलियै उ कुइयां से वहाँ पर मछली तालाब में छैय वहं वाला पानी चढ़े छैय आ उ से पूजा केलियै तबो खत्म खतम भ गेलै खरीद खरीद के चदा पड़ जा उ उधर विद्यापति के विद्यापति नै उगना हॉल्ट के तरफे उगना
उ त खरीद के चलवल जाय छैय चरवल जाय छै जल
न कुआँ हइ कुआँ खरीद के फूल चढ़वल जाइ छै फूल नहि ने मिलै अहाँ एतना हुआ एते ने मूर्ति छैय ने कि अहाँ फूल केतनो तोर के लऽ जेबै ने हुआं पूरत नहि जे सब भगवान के एक्कके गो अर्पित करबै तबो अहाँके फूल नहि पुरत खतम भऽ जायत बड़का गो झोड़ा से एक झोड़ा लऽ गेल छलियै चार आदमी छलिय आ चारो आदमी अभी घट गेलै फूल त खरीदके ले छथिन
तब तऽ अपने बहुत जगह घुमल छियै आ अपने तऽ बहुते जगह घुमल छियै तब
इधर बेर हमर बहिनके शादी लगल छलै ने पपा कहलखिन कि शादी हो जेतै ने तऽ वहाँं बर के साथे जते पूजा कर एते तब जहाँ जहाँ जा लागल रहै पपा गेलखिन हमर बहिन आर हमर जिया जी गेलखिन तऽ सब ओ साथे गेलै तऽ हमहुँ घूम एलियै अब
ह
सभ बहीन होतै ने तऽ वहाँपर अपना जोड़ाके साथ साथ भगवानके पूजा करय लए जेबै हूँ अहाँ दस मिनट हो गेलब अहाँ कॉल काटू अहाँके क - चने तऽ बनेबै सबकुछु सबिट करलाके बाद फेरसँ अहाँके फेर दोसर कोइ कॉल करबै
हँ ठीक हइ